हँ की हाल चाल छै
सब नीक छै सकी अपन कहू की कर रहल छियै अभी
हँ हमरा आर के भी सब नीक छै हमे अभी ठीक छियै आर अहाँके बाल हँ हमरा आरके तऽ भऽ गेल अहाँके भेल
हँ हमरो यहाँ के हो गेल
हँ की बनल रहल छै भोजनमे
बनायल रहलियै छी आ
ह्म
दाल रोटी भात आ तरकारी में बनल छीये कोबी आर आलू के सब्जी
ओ अच्छा
आओर हमर मालिकके तनि आम के चटनी बहुत अच्छा लगै छै तो आमो के चटनी बना देलियै
हँ तऽ एतबार रहल छै ने तऽ तनी एतबार के सब पर परिवार हँ त तनी मन लागै
हँ हँ रोज रोज त रोटी हँ रोज रोज टिफिन मे रोटी ह ले चाय
हू एक एक दिन तनी घर मे रहै तऽ कनी लगै छै कि मन से खाना पीना भैल तऽ तनी सकुन लगल
मालिक से याद होइ छै ब पूजा कले रहली की स ज
हँ हमरा आर घर तऽ बड़ पूजा होवे छै हमे तो कल रहियै
अच्छा हँ हँ हमहुँ कर रहलियै
अच्छा
सुोहागनके बहुत ई महत्व वला पर्व होइ छै पतिके नाम वि आयु खातिर विवाहित जीवन खातिर ई पूजा होइ छै
ह ई बात न निक अहा कहल छीये से कि कि ई विवाहित सुखमय जीवन खातिर ई पूजा करै से अब कहल जाइ छै कि सुखमय जीवन होवे छै बाकी तो पति पत्नी के आपसी मधुर सम्बन्ध चाहे संबंध गाड़ी से ही अ जीवन सही होवै छै
ी ओ कनि रहलू की
न ना ई आर बार हमरा आरके साड़ी उड़ी हमर मालिक न कीन के देल रहे तऽ तनी हम पियर वाला साड़ी उड़ी पहिन ले छियै बियाह वाला स पहिन के क ले रहल छियै ऐसे भी हमको य सुहागिन व्रत जे करै छियै ने जैसे तीज त्यौहार त वही वाला उठ करै छियै हँ हँ वही से उठाबै छियै शादी वाला साड़ी से हँ ऐसे भी त ओ साड़ी रख देखखले रहे छै ने तऽहि बहाने कम से कम निकल जाइ छै तनि धूप पानि लगि जाइ छै
बरगाछके बड़गाछ के कैसे कैसे पूजा कैल
हँ ओ दिन सर सवेरे अपना नित्य क्रिया से निवृत होके अपन घर के सब काम काज कर उरकें नहा धोके तब निमनसे तैयार सयार हो करके आर पूजा सामग्री मे तनी रहे छै डलिया बैना ओकरा आर बाद फेर तनी फुलाबल चना आर
ओहो हँ हँ बाँंस के डलिया होइ छै
हँ आ आरमे अपन मालिक खातिर दुल्हा आ खातिर एगो स टूट के मन इच्छा खुशी होबे तनि एगो स रू हँ हँ कुछो भी नया रखल जाइ छै तनी ओ तौफा कहलाय छै हिये कनिआ आर तरफ से तनी तोफा मिलल छै
हुँ हुँ बड्डी भीड़ होइ छै बाप रे बड्डी भीड़ होइ छै चूल्हा ढकली सब होइ छै ओकर देमे वहाँ परिक्रमा करेके जगह कहाँ होइ छै जैसे तैसे जल चढ़ावा सिन्धुर लगाब सुती लपेट करके जैसे तैसे परिक्रमा होइ छै
बहुत बड़ा जगह छै आऔर कम भीड़ होवे छै उतना सब म एकक् करिक एक एकक् करिक सब आबै छै पूजा पाठ करै खातिर त ओतना भीड़ नहि होबै छै
नहि सखी यहाँ तऽ बड्डी भीड़ हो जाइ छै एकदम एक दूसरे मे ढकला ढकली होइ छै पहिले हम करब तऽ पहिले हम करब
हँ खूब आरामसँ पूजा नीकसँ पूजा कयल रहिै छियै आ पण्डीजी से कथा कहानी सुन उन के उसके बाद घर आ आबल रहै छियै
कहल जाइ छै कि सावित्री अपतना पति खातिर व्रत कयल छियै
हूँ
यमराज से बचाबे लेल
हू बड़ गाछ मे य अथी के वास रहै छै सत्यवान आर सावित्री ब्रह्म विष्णु के साथ शादी आओर सत्यवान के पास रह छै तऽ हँ तऽ हुनकर आशीर्वाद मिलैत छै
हँ सदा सुहागिन रहय के के लम्बा पति के लम्बा आयू य होइ के
हँ काहेकि उ दिन तनि अ पति प्रेम भी बढ़ जाइ छै तो हमरा दुूल्हा भी साथे हँ सुधा सा से जाइ छिय दुल्हा साथे आ जा कऽ पूजा पाठ करके आके फिर घर में बहना उना ोोक के उनका के कनि गोड़ उड लग के
हँ हँ पंखा डुलावल जाइ छै मालिक के पानि उनी पिलओल जाइ छै जो
ओकर बाद ह पर प्रसादी खिला देबे छियै आ तनि बर पत्ता के भी जुड़ा मेमे खोसल जाइ छै
हँ हँ दिन भरि दिन राति कहेथिन सब कि दिन र रति लगााक के बालमे
नाक से सिन्दूर टिकल जाइ छै जूड़ा सिन्दूर आर जोड़ामे हँ
सुहागिन के भी वहां बड़गाछ के पास टिकल जाय छै जोड़ा माग
हँ आर वही बैनर से
हँ हँ हँ चना गुड़ चाहे जो परसादी होइ छै ने ओ दे देवल जाइ छै खोइछामे
हँ
ओहो दिन तऽ बड़ी महंगा भी
ह तऽ पूजा पाठ के दिनमे ओहियो फल फलहरी देखब सखी त परब त्योहार मे मर मिठा कोइो अथी मे पूजा पाठ मे फल फलहारी के आ दाम त एकदम औना पौना रखत देबय छै सब फल बिकलेता सब खाजन लगा छै कि दुबारा फेर ओखरा आर के बाजार में मंडी मे बै छै के न पड़ै से एकदम कतना ने लूट सकेै लूट लेत
ह ठीके कहै छिय अपने के अपने के कार्यके काम भेटाए
हँ हँ हँ
की करे पड़ै छै ओकरामे ह हमरा तऽ भेटाल छै लेकिन नहि समझमे आबै छै क की करियै
अच्छा ओह न हेतय सखी जैसे हम आरहाँ हमे आर अहाँ कैसे बतिया रहल छियै तऽ ओकरा आर मे ने हँ एगो आ पाबै छै कार्य क वही ऐप मे नंबरवा डाल के ओकरासँ बतियाएब ने अहाँ संगे तऽ हमरा भ पाहा भेटाइ आर अहाँ भी पाहा भेटाइ
ओ ठीके कहै छियै ऐसे बात करे मे कोइ फाय नहि है ओहिस बात करबै के माध्यम से त त आपके भी तनी राशि हो जाए हमरो तनी राशि हो जाए जाइ छै
दुूयो के फायदा होवे छै
अच्छा हमनी के मैथिलीए भाषा मे करय
हँ हँ एकरा काम भी ने मैथिलीएमे आबल छै आ मैथिलीएमे करयके गोप भी करेके काम छै एकरा आरमे गोप कर के पैसा कम देे के पड़ै
ब्डी नीक काम छै ई तऽ
त ओ को छैी अहाँ के दी कोइ गप्प करै के पैसा ई आ बड़का कम्पनी बड़ बड़का बड़का कम्पनी के सा जुड़ल छै ई कार्य ओ छोट मोट कम्पनी केना छै
हँ हमु पालिश करे के होइ छै ने
हँ कहूँ आब जाइ केना पड़ै छै लग मे कहू हाँ के जाइके आब के नहि पड़ै छै
घरे बैठले बैठले सभ हो जेतै आ पैसो दू पैसो हो जा ठीके कहै छियै अपने आरके हमहूँ जल्दी जल्दी ई काम कर लेबै छियै
हँ दईया हँ जी करु जेना बुझी से हमरा आर से पूछि लियअ हम अहाँके बता देब ई तो मिल जुल के साथे काम करैके काम छै काज छै एकरा आर में कोनो लाजा शरमााय के बात न छै जे नहि बुझब अहाँके से हमरा आपके पूछ लेब हमबत
अच्छा अ अच्छा
हँ आओर सब कहू
अपन तऽ सब हाल चाल ठीके छै अपन कहू कहना आ रहल छियै हमर घर
अ देख ने सखिय अभी तऽ हम अपन मौसीर खड़आवल छियै तनी बिहार तो अब यहाँ से लौटब तो आहाँ घर भी आयब
अच्छा आऊ ओ कखनो चाय पानी बैठ के पियल जाय तनि गप सप होइ छै तनि दुःख सुख बतियावल जाइ छै
दिन भऽ गेल भेट
हँ हँ ठीके कहे छियै बहुत दिन हो इो गेल छै
हँ ह ठीक छै सखी फेर अहाँसँ गप्प करब
ठीक छै अच्छा अच्छा ठीक छै ठीक छै ठीक छै